हँं यौ न कतऽ छियै
हम हय चौक पर जा रहल छिय
हमहू तऽ चौके बड़ छीयै
हाँ पाँच पाँच पाँच सेकैण्ड रूक जाउ बस
पान सेकंड में हमरा भेल बगल थान पर जाइ छिय बुझलियै आबाक तऽ आउ न बगला थानतर
अरे हमरा जेबाक छै नहाय ल नहाईल कत तऽ घर
अहाँ सिमरिया जतियै ने यौ नीश कॉले छलै
ाइ ह सिमरिया छइयै
नहि नहाय लए नए आ एहिसँ अथीमे बादमे कहियो सिमर जायवला छलियै ने हँ दीतेश कहै छलै जे सिमरिया नन्दु नीतीश कहै छलै कि सिमरिया जेथिन नन्दु से कहै छलै हम छी अभी बगल थान तर ह बगी रथ की कहलियै
कूटी पड़ एबही
कभी अभीए अबै छी मलब हमरे माया अर चौक पर से अभी ढलकबे केलके बघेला थान तक साइड बात करै छियै दू तीन टा कॉल हेतै केटा कारी कम्प्लीट करय पड़तै यौ
जते भऽ सकय ओते कर न कोनो दिक्कत नहि
आ ई वला ह कतेक अतएटा भऽ गेलै त दुनू के जोड़ देतै की कहलियै
हँ दुनू आदमी ओेते होइ छै ओते हँ कोनो दिक्कत नहि छै ओहिसँ बाद हमहूँ गेल रहौँ एखन गेल रहिये हमहूँ एखन खेत ओवला बिरारवला बिया सम पुराण ह खुरपी लाका
भेलै कि नहि अथी काकोर काकोर आर पकड़ेल कि नहि
न पइने नहि छै बिरार मे ओहिमे खुरपी ललके उखारब पड़ै छै पानि उपछ पड़तै खेत मे ह हमर त ओहिठमा पानि नहि ने रहै छै
हँ कोई ठ पाइन नहि रहे छै ऊंच ऊच जगह भेल आइर खरहोइर आओरनीच जगह भेलै आ सबसँ नीच जगह हो गेलै अथी
इम्हर दू तीनटा नहरो पकरा जाय छै नहरो सब पानि आबै छै ओम्हर कुन नहैर जाइ छै ओम्हर बस एकेटा एगारहे टा छै जेहिस पानि खेती लए भेट सकय बकी किछु
सही कहै छियै
ओतऽ हमरा सब के खेत ले छै एगो खता ते मे पइने नहि छै एखन
हँ तऽ कियाक नहि जखन पानि होइ छै तखन किया नहि घेर दै छ यौ
पानि घेराय नहि ने छै ओतय ओतय पानि घेरबौ फेर बन्द भ सुखाइए सोखे लेतै खेते आइड़ केतबो उच करिय तो खोड़ ने पानि मे रहताै एते एते दिन
बात सही छै आ आ जखन पानि छै तख ने कऽ सकै छलियै डुबि सकै छलियै
हइ तऽ रोपने तऽ छी आब उखड़ैवला आब भेलैया ने सीजन त आब पानि हेतै तहने ने फड़तै बिआ रोपै बेरमे त पानि होइ नहि होइ ओते कोनो मतलब नहि छै अपन जोता क अपन खेत मे बया छीट दियौ रोपा गेल
बस सही छै
मेन होइ छै उखारे टाइम मे ने हमहूँ आब जाय रहल छी कनि कुटी पर कनि देर ओतऽ बैस सुनेलाल से एगो छोट मोट काज होइ छै से काज क के ओहिके बाद फेर जायब घर पर पूजा पाठ करब फेना सोने लाल सब परसादी लय छियै‌ न‌भोर साझ‌ दुनु टाइम साँझमे तऽ अपने चलि गेलहुँ लेकिन भोरसँ सोनय लालके कहि देलहुँ त लेने आयल हँ ताहिके बाद ने पूरा भरि दिन जे हेतै नहि नहि छोड़ि देलकै एखन कते कुट्टिए पड़ै छै छोड़ि देलकै ओतऽ एखन ए त नहि बात छलै दोसर सब बतेबो छोइड़ देने छै ए मन छल जे बेसी देर काज भेट जाय छले करे ले आऔर पेमेंट हाथ में भेटे ने छै आओर बतेब नितशबा सबके‌नय
हँ बुझालियै
ह अलग सुन ल देखै छ इ ग्रुपो पर में खूब मैसेज तैसेज आयब रहल छै
हँ ग्रुप में बड़ मैसेज अबै छै अभी हमरो आयल छल तुरन्तेै अथी आर पर पता नहि जे लास्ट काम छै ने शुक्र दिनके
हँ सब सब आइ करैत हेते आइ देखै छ आइ अपना पहिले ई टाइ मे जे कर ही ते पेमेंट तुरत बता दौ न आय हमरो तीन टा के पेमेंट नहि बतेलके
बाकी आइ हमर गेलैया सभटा एक एक नम्बर
एक एक नमबर गेलै ने हमरो ठीके गेलै हमरो सात मिनट आठ आठ मिनट हो पूरबे करै छै
के भाय पाँच सए मिनट पुरै वाला तहनो मजा आबि जैतै
हँ बात सही छै
एक महीना तक पुरैबते रैहतौं पाँच सए इंटू पाँच एक महना दस दिन मे पुरा दतियै एकरो ई कहाँ ई त तीन सए तीन से चारि दिन मे ओहोमे जहिया जहिय लागि आय से लगलिये तऽ दू दिन मे पूरा देबै एक से अस्सी मिनट यदि चाहलियै तऽ लेकिन ओते ओते प्रयास नहि ने करै छै मेन रह छै पढ़ाई लिखाइ ताहि दुआरे
हँ बास ह उएह दुआरे तऽ काल्हि तक काइलो टाइम छे नै यौ आय यौ नन्दू
काइल छै आइये पूरा देबौ तू चिन्ता किया करै छै नै जे हम सब रुकल छी बैह ई वला कुट्टी पर क पोखैर नहि छऽउ
हाॅं कहियौ ने
पानि लेकिन आब ऊपर भऽ गेल छै दू दिन जे आओर पानि भऽ गेलै तऽ एतयसँ रेती चलय लगतै फेर ए तऽ आरामस उएह तऽ पानि कनी ऊपर हेतै तहन ने पानि आब ओना आबि गेल छै कोड़ी तक एक दू दिन बस पानि हइ जे पानि ई पोखर ओ पोखर मिलटा जाय ओहिके बाद फेर आराम से कथी कहैत छै ओकरा जे पानि के बीच मे बनायल जाइ छै माछ ले टेबकी ह जे
हँ हँ अथी जगा बनल ह दुनू हल छै अथी क के बि
हँ हैं ओहि मे बस ओहो एगो नै होइ छौ दुनू साइड से ओ गड्ढा वला पानि के रहत चलैत रहतै माछ
तय छै पट पट पट कहै छै
पोटो बना देबे उपर से देखै छै एखन एगो छै लड़का सेहो पूरा खुश भ के जा रहल छै ओकरा पता नहि की भेले जाय वालला छलखिन ह अपन नानी गाँंव छथिन एगो नेपाली लड़का छथिन अपने आदमी हँ तऽ ओ जाय वला छलथि हे नेहर लेकिन नहि गेलथि हे तऽ एयते छै कुठिए पर मे तऽ एखने भेटलथि हे हँ पूरा खुश रहैत छै लड़का यार
किया खुश रहै छै ओकरो थ दऽ दै छियै की परसादी दऽ दै छै अच्छा आर परसादी गो हुनको दऽ दै छिय की
नहि ई परसादी नहि ले छथि कहियो काल लै छथिन तमशा क कहने हँ तहने टा इ खाइ छै नहि तऽ ओना नहि लेतौ किछो जखन लखन से पूरा एकदम बालू मे नापि रहल छै आ छड़ा से पूरा दीन आ तमसा गेल छै से पूरा फूल तूल तोड़ि रहल छै रस्ते पेड़े
फूल रहय देतै से नहि जे भगवानके पूजा हेतै तऽ अपना माथापर चढ़बैत गेलै फूल
ओ पहिला अपने माथापर चढ़ेथिन
आइ मौसम से सुन्दर छै भोरसँ पते नहि लागि रहल छै भै नौ बाजि गेलै आब हमरा अन्दरसँ जे अन्दरसँ भूख लागि रहल अछि तहन जे होइया जे आब केनो जाकऽ खा लैतन फेर याद आबै जाय यै जे भगवान भगवतीे पूजो करबाक छनि तऽ वएह गर्मी नहि गर्मी छै हवा नहि चलि रहल छै लेकिन मौसम एहन ठीक छै तैयो लाइट देने रहे आर रौदा धूपटा नहि दै न रौद नहि दै तब आराम से
हँ रौद उगि जाइ छै गुफ जका लगैत रहै छै ने यौ
रौद उगि जाय छै जरा देते ओहन रौद मे जे कियो रहि जेते तऽ ई मौसम तऽ ई छै
बैठबे त जे ना गुप जकह बुझाइत रहै छै पूरा
कतो ई मौसम त ई छै आराम से कतो बैसलो रहब ते कोनो दिक्कत नहि हवा चले ने च मौसम तऽ रहते ने ठंडा लाइट रहतै पंखों अपन चलिते रहतै हँ तऽ इएह दुआरे बाद बकी देखैत छियै मन तऽ होइया हमरो कलेज में फेर से एडमिशन कऽ ली लेकिन फेर सोचे छियै तीन साल बीतेनाइ भारी संकट भऽ जाइ छै
कथि करबै तीन साल नहि एडमिशन कराे कोन बला
सोचने रहियै अधिवक्तावला म एल एल बी
ओ
लेकिन नहि आब मन एतय सा नहि मोन होय
ए ल ल किते रुपैआ लगे छै
पता नहि लाग्यत हैते औहें तीन चारि लाख हँ उएह दुआरे देख रहल छियै
हँ यौ यौ दस मिनटके बाद फेर कॉल कऽ सकैत छीयै
आँ केकरा हँ कऽ सकै छियै कोनो दिक्कत नहि छै
क करब एक दस मिनटके बाद कॉल करब तऽ
ठीक ठीक तो एखने कनी देर पहिले करितह तैयो बात भइए जतौ ओना तऽ आब हमहूँ आ पहुँचे गेल छी ककुटी पर बस आब हमरो मेन छै ने जे भगवानसभ छथिन कनि बेसी शालिग्रामसभ होइ छौ ने सालीग्राम सब चिन्है छि कथी मानलब जिनका सत्यनारायण हं ओते छोट छोट महादेवझै छथिन तू सब नहि बुझबहे सालीग्राम सब छथिन हमरा घरमे तीन चारि टा ओ बाद गणेश जी छथिन तारा चरण तु छथिन बहुत चीज छथिन तऽ हुनका सबके पूजोमे कनि टाइम लागि जाइ छै ओकर सभ अपन भगवती छथिन पूरा भऽ जाइ छै डेढ़ घण्टाके काज ओतऽ पूजा पाठमे
ह यौ नीतिश से कहे दियौ बात करे जे आवाज अबै छै हम आवाज तऽ हल्का हबे करतौ कहै छै
ओकरा ओकरा छोड़ि दे कोनो बात नहि ओ जहिना कहू तहिना कऽ लिहै बुझली
दू बेर फोन केलियै कहलकै आवाज अबै छौ तऽ खाना खाइ छौ तऽ ई करै छियौ
ऐ ओकरा होइ छै ओ जोड़ि देलियै ने बहुत बुझे छीै भोर मे नही बात कर तौ ने तो बात दोसर दोसर पर बात फैला क टाइम के अटवा देतौ
हँ बात सही छै अपना बात नहि करत आ को अलग बात बजैत रहत राजनीतिक बला बात बजैत रहत तऽ राजनीतिक बला बात कहैत छै नहि बाजलै तब ओ बढ़ैत रहै छै बार बार कॉल रिजेक्ट भऽ जेतै अथी से
आबो आबो पछवा हवा उठलो हे हम गाछे के जड़ मे छी आब जायब बनही गाछी सोैने लाल नहि भेटल एखन तक
ओ हम नीशाहा कहै छी सुनू ने हेलो नितीश बा के कहै छै अपन बात बाजलहु तऽ कहै छै ने दोसरके बात बाजय लगैत छै फेर अथीवला
तऽ किया बजतै हमहूँ जाइ छियै आब सोने लाल से कनि लऽ लेब परसादी आ पानि तानि के देखै छियै एगार मे लेकिन हमरा तऽ माछे मार मे तऽ
एगारह पानि भेलै कि नहि एहिबेर
ए गाम मे पानि अखन केना हेतै पुरना कलम सबसँ तऽ गेले हेतै एक दिन जे बढ़ियां से भऽ जेते ने पहिले जेना एक राति बस जे राति मे भरि राति पानि होइते रहि मजा आब जते रातिमे हँ बुझ अपनोसँ बेसी आदमीके ने बेसी आदमी के इम्हर आम्हर के नाम नहि ले नहि तऽ अपनो सबकेोग कटतौ अपनासँ अपन टॉपिक पर बस
अपन टॉपिक के बात करू ने ओहि ल ने टेंशन छै जे अपना जे कार्य करे छै बात करे छै से अपन अपन बात करबनि
स्टेज से सुन्दर भऽ गेलै प्लस तर चारू साइड से जायब नीक लागे छै तब देखे मे नहि नहि स्टेज प्लस्तर भेलै बाथरूम बनि रहल छै पीछा मे
अच्छा बाथरूम आ बं बे ने छै
आबे तऽ ई छै साँझो तऽ लाइट लगा देते स्टेज पर तऽ बैसे ले मतलब पचास साठि आदमी बैस रहतै कोनो दिक्कत नहि छै
अयौ अय ओ की केलकै अथ कऽ देलकै आर अथी अथ माटि आर देबे नहि केलकै
ओहिसभ लग कोनो बात नहि छै आइ न कालहि हेबे करतै अगन हमहहुँ छते बसबिटी लग छी बस सिटी से जायब कनी एते से जाय मे ते टाइम लगते सोने ल लग ने हमहुं मचाने पर जेबे यार की करू भूख लागल अछि बड़ी जोर से आ पेट मे चूहा कुदेक रहल अछि आब मोन होइया जे जाके खा ली नहि त फलहार करी लेकिन कोनो बात नहि पहिले जाइ छी पहिले खाना वाना खाकऽ पहिले पूजा पूजा पूजा पाठ क के सोने लाल से प्रसाद ला बाद ओ त भात जाब देख देखै छियै यदि प्रसाद लऽ लेबौ तहन देख देख लै छियौ ने
चलू ने अथी ओकरो अथी करै छी सौरब आओर छेबे करै
छथिन ने बड़का बड़का आदमी सब तऽ हुनका सब दुआरे नहि मोन होइत रहै छै जाय ले नहि तऽ फेर हमरो बड़का आदमी बनय पड़त
ह ओहि के लेल बड़का आदमी ओहि के लेल अहाँके बड़का आदमी बनय पड़त अपन बड़का आदमी छियै ने छोट मोट आदमी छियै आ आर के पूछे छै
छोट मोटा आदमी छ अपन प्रोटिस कले त आब ज घर हँ उएह दुआरे ताहि दुआरे ओऽ नहि त चाहत नहि रखलहुँ जायके ओना जायके तऽ मोन होइ ओना जहियआ सोचि लेबै तहियआ जेबो करबै बड़को आदमी सब की बजथिन ओहिके बाद अथी चलि जेबै तहन लेकिन सोचै छ की जाइ रौदामे की झूठे सब कॉलेजमे ओनहि तीन साल जे सब भेल है से बहुत भेल
ह कहियौ आइ सर अहाँ काल्हिए सौरव फोन कने छलै बुझलियै कहलकै पाती करतेै
अच्छा तऽ ओकरा बजा न तऽ रहब
आँ
कही ने आबै लए
एगो बजबै छियै काल्हि हम काल्हि हम घुस्सा गेल छलियै नहि आयल छलै घुस्सा गेल छलियै फेर नहि अथी केलियै दूसरा अथीवला भी छै रहै त खब एहन बात किये बायज देलके सूरज कि कहो करै छलै
नहि बतेबो कोनो बात
हँ
झठे ह हँ तहन जन विकास के ने फोन केने रहै
हँ विकास रेह रही क बात कहै छले सूरज के हँ क कल